वाहेगुरु। हा, तव्हांखे अचेव थी?
हा, छा ता कयो?
बसि सैंडविच ती सेकयां।
अच्छा, न रोटी न खादी अथव देर थी वई अथव ॾाढी।
छा?
, हाणे देर कई तव ॾाढी।
तांजी आवाज़ ॾाढी लड़खड़ाए ती।
चावांव ती रोटी न खादी तव या, वल सांणी ॾाढी देर करे छॾी तव।
हा, थोड़ो हे वया हा कम सां, हाणे आया आहिनि त बस सेकां ती।
अच्छा बाक़ी सभिनिन घर में खाई वरत
हा।
अच्छा ॿयो ॿुधायो?
बढ़िया तहां ॿुधायो? वृंदावन वग़ैरह घुमी आया आयो?
हा हा, घुमी आई आयां।
अच्छा, कॾी व्या हव।
सवा साल थी वियो।
अच्छा, कीअं आहीं?
ॾाढो बढ़िया ऐं ॾाढो बढ़िया ऐं ॾाढो घुमण लाइ अगर तां वञो। असां वियासे त छा चइबो आ कि बस हिकु ॾींहुं हुयो घुमण जे लाए असांखे, वञो त माण्हू घटि विथ ट्रे ॾींहं त रहिया ई आ, ॾाढो वॾो आ
हा।
अच्छा। ॿयो ॿुधायो।
ॿयो सभ बढ़िया। हलो।
हा, तांईं आवाज़ अलाए छो थोड़ी थोड़ी कटजेव ती।
हिकु मिंट हाणे अचेव ती?
हा, अचे ती।
हा, चयो चयो।
तां ॿुधायो? छा छा घुमी आयव वृनंदावन में?
वृंदावन में, बांके बिहारी इस्कॉन और प्रेम मंदिर
अच्छा, घणा ॾींहं वया हव?
मां त ॿ ट्रे जॻहियूं ॿियूं भी वई हुयम, बट छा चवां कि वृंदावन में हिकु ॾींह, तहां वञो त घटि में घटि ट्रे ॾींहं वञिजो।
ॾाढी भीड़ हूंदी आ त ॾाढो टाइम लॻंदो आ उते वञण में। त ईंअ ई ॾींह ख़तम थी वेंदो आ, ॾाढो सुठो आ, हम्म। बंदर बि ॾाढो हुंदा तव हुते बंदर ॾाढा संभाले करे हलंदा कयो।
अच्छा, बंदर हुंदा इन हुते।
ॾाढा बंदर, हिकु भाई जो पतो तव असां हुआसी त चश्मो ई खणी हली वयुसि।
पोइ टु टोड़े छॾियाईंसि छा?
न पो छत पेड़ ते वञी चढ़ी बीठो, ॾाढे वॾे वॾे पेड़ ते हेॾो एॾो सारो माण्हू सामानु। पिया ॾेखारनिस, अंब पिया ॾेखारनसि, केला पिया ॾेखारनसि पर हू लहे ई न। पियो, लहे ई न पियो, ॾाढी देर खां पोइ रुलाए, पोइ जीअं तीअं करे ॾाढी देरि खां पोइ चश्मो ॾिनईस। भाई कॾो को बीठो हुयो। चयईं राह चलते जो लाहे छॾींदा आहिनि चशमो ही बंदर।
वृ्ंदावन में छाजो मंदिर आ?
वृंदावन में कृष्ण भगवान जो।
अच्छा, होलीअ ते वया अव छा?
न-न होलीअ ते त अतीं भीड़ हूंदी आह, मुहिंजी मम्मी हिक साल होलीअ ते वई हुई।
हां
त मुहिंजी मम्मी चऐ पई की होली त कॾहिं न वञण खपे ॾाढी भीड़ हूंदी आ। छोकी वृंदावन में पूरो हिक हफ़्तो होली मनाईंनांयेन न। केम हिक हिक त डंडन सां खेॾंदा आए न। हिक ॾींह गुलन सां खेॾंदा आए न, हिक ॾींह पाणीअ सां खेॾंदा आए न, ईअं।
हा बुध्यो आह उते ॾाढी होली ॾाढी सुठे सां मनाईंदा आऐन न।
ॾाढी भीड़ हूंदी आ, मुहिंजी मम्मी वई हुई विच में, चए पई की होलीअ में कॾहीं न वञण खप पे मुहिंजी मम्मी त अमृतसर बि वञीं चुकी आ।
अमृतसर त मां बि वञी चुकी आया, ॾाढो बढ़िया हुयो, मस्त मंदिर आ। पूरो सोन जो ठतल आ पाणी-पाणी, उते सॼो ॾीह सेवा हलंदी आ, चोव़ीह क्लाक लंगर हलंदो आ।
पो लंगर में छा ॾींदा आहेन खायण लाए?
लंगर में चांवर, दाल, फुल्को अउं चांवरन जी खीरणी।
अच्छा, सुठी हूंदी, हूदी रोटी त, कड़ा प्रशाद बि मिलंदो हूंदव न।
हा कड़ाह प्रशाद मिलंदो आ न।
हुंममम। घणा ॾीहं रहयव तहां वृंदाव होॾे अमृतसर में?
मां! ट्रे ॾीह रही अम।
अच्छा मतिलब ढंग सां घुमी आयव सॼो अमृतसर। अमृतसर में वरी होॾे साधा पिंड वया हुअव साडा पिंड?
ह़ा साडा पिंड वञी चुकी आहयां न, साढी सत सौ रुपया टिक किट आहें सॼो ॾींह हुते घुमण जो आ खायण, पीअण, झूला सब फ्री।
अच्छा! वाघा बोर्डर बि वञी चुकया आयो? ब्यों छाहे उत्
हा--उते, जलियावाला बाग आ।
जलियावाला बाग वनी चुका आयो?
हा जलियावाला बाग वईयम न।
उते छा थींदो आह?
उते सभ पुराणू जेकें उते छा चयबो आ गोलू-वोलू हली हुयूं।
अच्छा पूरो जलिया वारो बाग समझा ईंदा आयेन।
हा पूरो समझाईं दायें और उते गोलिन जा अॼ बि निशान आहिन दिवारुन ते। ख़ूह आ जीअं माणू हुनमें कूदे वया हुया बचण लाऐ।
अच्छा!
मूखे लगंदो आ, हाणे उदयपुर घुमीचा। ॾाढो बढ़िया आहे न उदयपुर?
उदयपुर, हा राजिस्थान में आ न।
हा! राजिस्थान उदयपुर हा राजिस्थान में आ न।
राजिस्थान में मुहिंजी मासी बि आ बारां में कोटा खां थोड़ो पहेले।
अच्छा!
हा आ मुहिंजी सौट्र मासी रहिंदी आ उते।
हम्मम, सोचो आ माने उदयवर घुमी अचां, ॾाढो बढ़िया आहे।
घुमी अचो, पो ॿुधाए जो कीअं आये असां ॿि घुमी ईंदासीं, असां ॿि घुमण ई सोच चऊूंं ता काॾे वञण जी।
हुं ॿियो, मइयर वइयर वेंदा आहियो?
हा, मैयर चङा दफ़ा विया आहियूं।
अच्छा, असां त साल में फिक्स हूंदो आ, असां त वेंदा ई आहियूं साल में हिकु बार।
हा, हाणे बि कुछ टाइम पहले बि असां विया हासीं मां पेकनि में रहल हुयमि त मुंहिंजो घोट आयो हो त मम्मी मुंहिंजा पपा मुंहिंजी भेण, अरे, असां निकितासीं शाम जो देर सां त मंदिर ई बंदि थी वियो।
अच्छा पो मोटी आयव?
हा, मोटी आयासे। रहूं हा हुते पर असांजे पप्पा जी दवाई ई न हुई रात जो वठणी हन।
छो, पापई तबियत ख़राब रहंदी तव छा?
हा, दवा डेली राति जो वठंदा आहिन न।
हमम, पो मोटी आयव न हाणे वञिजो, जल्दी वञिजो पो।
हा, वेंदासे थोड़ी गर्मी घटि थे न। गर्मी ॾाढी आ न, उनई वजह सां वरी
हम्मम
उहोई त मन ई ख़राब थी व्यो, वयासीं चङा भला सोचियोसीं बढ़िया दर्शन करे ईंदासीं।
उहोई त, ईंअ मज़ो न ईंदो आ, हम्म वञिजो हिन बार, थी अचजो।
हा,
ईयं मज़ो न ईंदो आ न वञी करे मोटी अच, दर्शन जा अखरजी वेंदो आ। हिकु माण्हू हेॾी परे विया, बाए रोड विया हुआ की ट्रेन में विया हुयव?
बाए रोड विया हुआसीं।
पो पेट्रोल बि ॾाढो लॻी वियो हूंदव?
हा,
हम्म वरी चयो ता अंधेरे में बि विया हुयासीं।
हा, अंधेर में वियासीं न, देर सां निकितासीं न।
हुं, समय सां वञो आं त थी वञेव आं दर्शन। हूअं त पतो तव माण्हू केॾी महिल बि हली वेंदा दा हुया हूूं ई त मैयर, माता रानी ॾे।
हा उह ई त
नयां- नयां नियम, नियम था ठाहे छॾनि न।
हा, असांजो मन ई ख़राब थी वियो।
हम्म ॿियो ॿुधायो?
सब बढ़िया, तव्हां ॿुधायो तव्हां रोटी पाणी खाधव?
न, अञा बुक्ख न लॻी आ, ठाता आहिनि ढोकला ठाता आहिनि।
सूजी अ वारा?
हा, सूजी वारा।
अच्छा, तव्हां ठाता, ताजी मम्मीअ ठाता तईं?
मुंहिंजी मम्मीअ ठाता तईं, मां न ठाहींदी आहियां रोटी वोटी, मां पाठ पइ कयां हिनमहिल।
थी वियव पाठ?
हा पाठ थी वयो।
छा-छा पढ़ींदा आयो?
जपजी साहिबु पढ़ो और अरदास कई, अरदास कॾी-कॾी कंदी आहियां और हनुमान चालीसा पढ़ियो और थोरी ग्यारस हुई त अॼु कीर्तन बि कयो थोड़ो सो। हैलो
हा चयो न
हा सुखमनी कॾहिं-कॾहिं, ॾाढे टाइमु खां सुखमनी न पढ़ी आहे पढ़ंदम।
अच्छा।
हा।
हम्म।
कॾी-कॾी पढंदी आयां सुखमनी, एॾो टाइमु न मिली पाईंदो आहे न।
थींदी अथव सुखमनी जीअं माययूं मिली करे हफ़्ते-हफ़्ते कंदियूं आहिनि?
हा कॾी-कॾी थींदी मतिलबु कोई असां जीअं के हिकु नयो घर कीअ ठाहरायो, तॾहिं थींदी त कंहिंजो बर्डे आहे तॾी थिंदी त मुंहिंजी मम्मी वेंदी रहंदी आ इअं त कंहिंजी सालगिरह आ, कंहिंजी वरसी आ ईअं।
अच्छा।
असां बि जीअं नयो घरि वरतो हुयोसे न, असां नयो घर वर तो से नं तव्हां त ओॾी महल कराई हुई से सुख मनी, मुंहिंजी भेणु जी शादी महल कराई से, वरी चऊं पिया मुंहिंजी भेण जी शादी सु सुख सां थी वञे, घुमण ईंद तेॾी महल कराईंदासे, वरी कराइसे ईअं। हाणे लगे तो मुंहिंजी भेणु खे ॿारु थिए त वरी कराईंदासे, हा।
छो ॿारु कानेस छा?
न-न बारु कोनेस।
घॾा साल थिया तसि शादीअ खें?
ॿ साल।
ॿ साल।
हा-हा।
न शादी हाणे ई थी अथन न?
हा अञा ज्यादा टाइमु न थो तसि। ईअं चई रखंदो आहे न माण्हू, अं घरि बि, असां घरि लाए बि चई रखोसे ॾाढो टाइमु पहले की असांखे घरि मिलंदो त सुखमनी कराईंदासे असां।
हम्म, असां बि कराईंदासे।
हम्म।
असां वरी हरे माधव जो सत्संग कराईंदा आयूं कुछ बि थींदो आ त।
अच्छा, हरे माधव खे मञंदा आहिनि तव्हांजे घरि में?
हा मञंदा आहिनि, वेंदा आहिनि मुहिंजी ससु-वसु वेंदी आहे सत्संग ते। मां वेंदी आहियां कॾहिं-कॿार हमेशाह त न वञी पाईंदी आहियां।
मां पंहिंजी वेंदी आहियां घुमण कॾहिं-कॾहिं त वेंदी आहियां। माईट्र रहंदा आहिनि कटनी में असांजा बि
अच्छा।
हम्म, कटनी में त ॾाढा माईट्र रहंदा आहिनि सभिनिन जा ई।
हम्म
विसपत- विसपत ते वञणु खपे न चइंदा आहिन।
हा, विस्पत- विस्पत ॾींहुं वेहंदा आहिन न।
पतो थव विस्पत ॾींहुं ॾाढी भीङ हुंदी तव, असांजे पासे में रहंदा आहिन अंकल जन हू त मतलब छा चेॿो आ की हुनन खे हाणे पोटरा बि ठाहिया थन त हर बार वेंदो वेंदा ही वेंदा आहिन।
अच्छा
उन्हनि खे पंहिंजो शंकर भॻवान जो मंदिरु थनि।
अच्छा
हा, वेंदा ई वेंदा आहिन हर विस्पति ते।
अ हा चङा माण्हू वेंदा आहिन न चवंदा आहिन बिसस्पत विसस्पत ते ॿाहिरां!
हा, मां बि हिकु बार वई हुयम। हुते विस्पति ॾींहुं मतलबु रोटी बि खाराईंदा आहिन, लंगर साहिब बि कराईंदा आहिन।
हलो ठीकु आ पोइ ॻाल्हायूं था।
ठीकु आ।